हैेलो ह हेलो
केहन छियै
हँ की हाल चाल
बढ़ियां अय अपन बताउ
हमरो बढियां अय काल्हिसँ आब हमर कॉलेज खुलि गेल काल्हिसँ बिना परीक्षे के हेलो हेलो
हेलो
हेलो आवाज नहि जाइये
आवाज जा रहल यऽ हेलो
हँ हम तऽ बाजि रहल छी अहीं नहि बाजैत छलहुँ हें हमरा भेल आवाज नहि जाइए
हँ आब आबि रहल ये बाजू
हँ तऽ काल्हिसँ आब हमर कॉलेजो खुलि गेल
अच्छा महाविद्यालय
हँ हँ ओए हु हु अहाँ तऽ एकदम शुद्ध हिन्दी बाजै छी
अहाँ केँ की हाल अय
शुद्ध हिन्दी
हँ बाजय पड़ै छै अच्छा आओर सब बाजू की भऽ रहल रहै
किछु नहि बैसले छलियै
अच्छा आइ तऽ हमर मामा केँ ओ आयल रहै बेटा बेटी सब आयल रहै मामा केँ एते बदमाशी करै छलै ह के बेसी छोड़तय की ह एक एकदम छोटे छै धिया
आओर
ओ अरे़ ओ नै बदमाशी करतै तऽ केँ करतै अहाँ करबै बदमाशी पूरा उद ढंग मचेने छै बिछौन पूरा एकदम ओछानकेँ पूरा खराब कऽ देलक यऽ एम्हरसँ ओम्हर कऽ कऽ सामान लऽ कऽ भागि जाइत छै फोन लऽ कऽ क भागि जायत स्थिर बैठते नहि छै तऽ की हेतै
हँ तखैन आब ओकरा सभटा सैतू बड्ड तामस उठै छै
बड़ तामस छै मोन करै छै एते मारियै साड़के एतेक मारियै लेकिन की कऽ सकैत छियैन
एक दू दिन लऽ की ओ एलैया ओकरा तमशाओ माइरो नहि ने सकैत छियै
मारियो सकैत छियै हम एहन आदमी छी हम तऽ मारियो सकैत छियै एकटा रूममे अनबै पकड़ि कऽ मारबै ओकरा धऽ कऽ कनपट्टा लाल कऽ देबै लेकिन फेर उ जाकऽ बाजि देतै मामीजी लग तऽ की करबै माँ हमरा अलगे खिसियात हँ बच्चा सने जे करबै ओ सभटा अपन माय बापके कहत पहुच कर हम तऽ सोचै छलियै कहबै किचन लुका छुपी खेलै छियै छुपए लए जेतै तऽ ओतहिए दऽ कऽ पटकि कऽ देबै मारबै ओतहि अच्छा सोचने रहियै ओना लेकिन की कऽ सकै छियै जा कऽ बाजि देतै मम्मी लग चुगल खोड़ी कऽ देतै
हँ घूसो नहि ने दऽ सकै छियै किछो
हँ आ बिठुओ कटबै तऽ कतेक बिठुआ काटि लेलक
हँ ओ तऽ होइते छै हमरो छोटकी बहिन छै चाची के बेटी छै ओकरा एक
ओकरा एक रति किछु करबै कि जा कऽ मम्मी के कहते मम्मी दीदी एना ओना फूल कुमारीसभ छथिन
हँ
हँ आकांक्षा अहाक बहन ह
तामस तऽ उठिते छै होइ छै कुटि दियै सरिआ कऽ
बात जे कर एकदम पाकल परोड़ सन जेना आइ काल्हि के बच्चा एहन होइते छै लोल पर ओकर सब के बौरी पकै छै कुछ बजू ने टपकऽ के जवाब देत
हाँ एकोटा जबाब छोरत नहि मुंहे पर
कि पैघ छियै तऽ कनि लिहाज कऽ लेत पैघे छियै यै से नहि कुछ बाजू लोल पे बोड़ी पकैत रहे छै ओकर सबके
आब काल्हि खन कऽ लेब महाविद्यालय खुलल है दू महीना के बाद
तऽ जाय पड़त काल्हि से अहाँके ओहो ठीक रहै यै आब अहाँ के ह कनि बाहर घुमबो फिरबै कनि देख करबै घरमे डेली मोन उबि जाइत हैत
ह कि तऽ हमर बीएड शुरू भेलय तकर बाद हम बाहरो
अच्छा
ह तऽ पहिल बेर हम घरसे बाहर निकली
निकलनाए जरूरी सेहो घरस कनि धूपो हवा लागैके चाही हाँ लोक घरेपर कतेक की कल लैतै मोन एकदमसे उब जाई छै
आ घर पर उहे काजे आ पढ़ाई कम काजे बेसी
हाँ
के कहत ई
से सही बात छै पढ़ाइसे जादा कामे काज से भऽ जाइ छै
हँ इएह जे हमर छु कि भेल दू महीना के मतलब बेसी तऽ काजे होते तीन सप्ताह छलियै काज मतलब पढ़ाई लिखाई छै ने मतलब दिमाग के एक रति स्थिर करबै तखने दिमागे बरतन माजनाए
ह सभकुछ मैनेज कऽ कऽ चलय पड़ै छै एखन हमरो भायके छुट्टी छलै गर्मी छुट्टी रहय आइसे खुललै यै आइसे एक उहे जुलाउ छै ने एक जुलाई तऽ आईसे खुललैए तऽ हम कहलियै सरकारी स्कुलमे तऽ उनहियो बच्चासभ नहि जाइ छै व्यवस्था पते यै अहाँके तऽ नहिए जाई छी लेकिन नया नया ग्यारहवीं में लेलकै ह नामांकन ने लेलकै उ ओकर बाद से गेबे नहि केलैय कहियो तऽ हम कहलियए आई जाके पता करी की भऽ रहल छै नहि कि हाजिरी बनैवला सिस्टम छै एहिमे से जाकऽ पता करतै ना
कही अगर कहतै कि हाजिरी बनयके चाही पचहत्तरि परसेंट तऽ की करतै
हाँ
तऽ कॉलेज जाकऽ पता कर
मास्टर सब तऽ धमकेत आयत मास्टर सब धमकाबै छै आना ज लेकिन ओतना है कम
ओर आब तऽ ओ हटि गेल छै ने पहिले होइ छलै कि बारहवींके बाद लोक चलि जाई छलै महाविद्यालय तैहि लए अब एना नहि छै
हाँ हाँ आब त ओहो त चलै छै
आ विद्यालयमे डायरेक्ट होइत छै ओहिमे नामांकन होइत छै
तऽ अहाँ ई शुद्ध हिन्दी कियै बजै छियै एकटा होइ छै मतलब की कहबै
बाजअ पड़ै छय
ओ भाषा के माने
हँ
एखनो हम कहब मतलब लाइब्रेरी लाइब्रेरी एकदम शुद्ध हिंदी बढ़िआ अय तऽ अहाँ मतलब काइल नहि र
बैसल रहू
हँ हम त बी एड के फर्स्ट ईयर के परिक्षा हेतय न
अच्छा
हमरो बहिन पढ़ै छै एतअ हालाँकि य बात सिंपल
एखनउ पढ़ि रहल छथिन ह अच्छा
आओर अहाँके तहन अहाँ कतेक बजे एलिये विद्यालय पु
हम आबि गेल रही उहे साढ़े चारि पौने पाँच बजे तक आइ आबि गेल रहौँ
अच्छा
हँ आओर सभ बताउ की भऽ रहल रहय खाना पीना तऽ भऽ गेल हैथ
हँ हँ भऽ गेले
हँ एखन तब नाश्ताके बेर छै
ह नास्ता के खाना
हँ हमसभ जे गाँव जाइ छियै नानी गाँव तऽ साँ साँझमे ओतऽ हमरसभके फिक्स छै अगर हमर सभ नानी गाम रहब तऽ मुरही चौप कचरी झिल्ली इसभ जे होइ छै हँ नानी गाँव आँहा के कतअ भेल नानी गाँव हमर सिवीपट्टी
अच्छा हमरा सगे चयल एब
कोयलक
हँ कोयलक
काल्हि स हमरो दिन नीक रहत हँ लोक सखी सब मिलैय छै त कनि होइ छै मोन मिलल रहल मन लागै छैय ह दस सबा दस बजे जेबें
छोटका चचा सने हमर छोटका चचा के दुकान शिवांगी प्रिंटिंग ब दुकानो खोले के उहे टाइम छैय उएह तखन हे गेलउ आबे काल मे अकेल आयब गेली
अच्छा चचा क दुकान यऽ
हँ
कतऽ छैय अह किशोरी लाल चौक ई तऽ आर के कॉलेजसँ
कोन्दन तऽ स्कुल छैय स्कुल छैय अच्छा नहि बुझलिय यए हेतै
बारहवाँमे हमर ओते सेंटर छले ध्यान नहि एखन आबैए तऽ ओहो स्कुल कॉलेजी रह छैय दुकानो खोले के त उह टाइम रहे छैय
हँ हँ
ओ बहुत फायदा होइय
दोकानमे अगर ठीकसँ चलय लागै तऽ बड़ लाभ होइ छैय
हँ
घाटे लागल तऽ फेर घाटे लागल तऽ मतलब चलि जाइ छैय फेरो
मतलब घाटा नफा होतै रहै छैय
हँ
ए वह
जेहन पूँजी लगाउ आ जेहन ग्राहक आयल ओहिपर निर्भर करैत छैय
डिपेंड करै छैय अह बोली केहन छैय
हँ कते लोक होइ छैय उधारी ले ल आ जाइ छैय उधारी लैते लैते तऽ पूरा ओ एकदम नाश कऽ देत आ नहि दियौ सेहो नहि बनैत रहै छैय अगर ओ डेली अहाँ के डेली के ग्राहक यऽ रोज आबै य ओकर ओकरा अहाँ नहि देबै अगर उधारी तऽ फेर ओ अगिला दिन आयत नहि तऽ एकटा ग्राहक तऽ अहाँके एनाहियए चलि गेल।
हँ
सभ अहाँके जरूरी पड़ैत छैय जे एकटा अहाँके नहियो देत दूटा मतलब विश्वसित तऽ है नहि सुन लय छी सेहो बात
सेहो होइत छैय आब ककरा पर विश्वास करबै
ह अभी कल युगमें तो ओनाहियों लोग ककरा पर विश्वास करै घोर कल युग बीत रहल छैय। बड़ बाकी छैय एखन तऽ एखन तऽ पूरा बाकीे छैय
किए छैय हँ अभी तऽ पिक्चर बकी है
ह देखैत छियै की होइत छैय अपनासभ तऽ निकलि जेबै अपन आब तऽ लोकके जीवनोमे बेसी वर्ष लोक नहि जीवै छैय। हँ देखियौ शादी करबै तब ने शादी वि्याह नहि हैत हमर
इएह
हमा नहि करके या किया ओनासभ कहैत छैय कि नहिसभ इएह बाजै छैय कि नहि करैके छैय लेकिन हमरा सचमे नहि करयके यए मतलब ओनाहि देखे देख रहल छैय एते चीज ओते करण्ड वण्ड भऽ रहल छैय त हथसँ त इहो दुआरे
नहि नहि ई सबके अलग अलग ओ अपन व्यवहार पर डिपेंड छय न
सेहो होइ छैय लेकिन हमरा नहि करयके मतलब ओनाहियो हमर मम्मी एहन छैय कि हम तोरा दोसर जाइत हम नय करय नहि देबौ ओना हमरा नहि करयके पड़े विवआाह लेकिन हमरा अपनो कास्टमे नहि करयके हए कियकि बुड्ढ़ासभ भऽ जाइत छैय ने तखन हमरासभमे बियाह होइ छैय
से थोड़े होइ छैय सभ सभ रंग के एक आदमी के एना त
ह सेहो बात छैय हँ
तऽब हम य